तर की हालिक
हम नमस्कार बहुत ठीक छी अपन
सब ठीक मित्र
आइ तब कोनस विषय पर चर्चा करऽ चाहै छीये
माछ पालन या पशुपालन
ई बहुत नीक विषय चुन लियौ खेतीक संग माछ पालन आ पशु पालन किसान लेल गृक आमदनी बहुत नीक साधन अ छी
बिलकुल मित्र हमर गाममे बहुत लोक पोखरिमे माछ पालन करैत छथि पहिने पोखरिक सफाइ करल जाइत अछि तकर बाद छोट छोट माछक विध छोड़ल जाइत अछि।
हँ माछक सही देखभाल बहुत जरूरी होइत अछि समय समय पर माछ के दाना देल जाइत अछि आ पोखरिक पानी के स्थित सेहो ध्यान राखल जाइत अछि।
जखन माछ पैघ भरि जाइत अछि तखन ओकर बिक्री करल जाइत अछि एहि संग किसानक नीक आमदनी होइत अछि आओ बाजारमे तर माछ उपलब्ध होइत अछि
बिलकुल माछ पालन से गामक बहुत जुवक आत्मनिर्भर बनि रहलै छथिन कम जमीनमे सेहो ई व्यवसाय सफलता पूर्वक कयल जा सकैत अछि।
बिल्कुल पशुपालन से गामक जीवन महत्वपूर्ण भाग अछि बहुत परिवार गाय बकरी बक बकरी भैंस मुर्गी पालत छथि।
सही बात गाय या भैंस से दूध भ भजैत छथि जाहि के बेची के परिवार के नियमित आमदनी होइत अछि दूध से दही घी मक्खन आ पनीर सेहो बनाबल जाय त
हमर घरमे दूटा गाय अछि भोरमे बाबूजी पहिने हुनका चारा दैत छथि तकर बाद दूध दुहैत छथि पशुक सेवा करब बहुत जरुरी अछि
हमर घर मे सेहो बकरी अछि। बकरी पालन मे खर्च कम होइत अछि आ समय पर बेचला से ' नीक लाभ भेटै अछि
पशुक समयपर टीका लगाबक आ डॉक्टरसँ जाँच कराबक सेहो बहुत जरूरी अछि ताकि ओ स्वस्थ रही
हँ स्वास्थ पशु से बेसी दूध आ निक उत्पादन भेटत अछि एहि कारण साफ सफाइ आ उचित खान पान पर विशेष ध्यान देबाक चाही
माँछ पालन सेहो पानिके स्वच्छता सभसँ महत्वपूर्ण अछि पोखरिक पानी दूषित भर जाइ तऽ माछ बीमार भऽ सकैत अछि
सही केलियू एहि लेल किसान समय समय पर पोखरिक देखभाल करैत छी आ आवश्यक उपाय अपनाबैत छथि
आब सरकार सेहो मछपालन आ पशुपालन लेल प्रशिक्षण ऋण आ कतक योजना उपलब्ध करा रहल अछि एहि संग किसानक बहुत लाभ भेटैत अछि
हँ जे किसान सही जानकारी लएके ई व्यवसाय करती तऽ बहुत नीक आमदनी कमा सकैत छथि
हमरा लागैत अछि जे खेती माछ पशुपालन ओर पालन आ एकर करलाह तऽ किसान आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत भऽ सकैत अछि।
बिलकुल एकटा व्यवसायमे नुकसान भेला तऽ दोसर से आमदनी जारी रहैत अछि एहि कारणे बहुत किसान आब मिश्रित खेती अपना रहल छथिन
गामक युवक सभके एहि व्यवसाय रुचि लेबाक चाही मेहनत आ सही जानकारी ई बहुत सफल व्यवसाय बनी सकैत अछि
हँ स्वरोजगार बढ़त। तऽ बेरोजगारी कम होयत आ गामक विकास सेहो तेजी से होय
हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन देखैत छी कि बहुत किसान अपन मेहनत फल। सभ छथि आ पारिवारिक जीवनक सुधार रहल छथि
स आत्मनिर्भर किसान देशक अर्थव्यवस्थाक सेहो मजबूत बनाबैत छथि
हमसभके पशु आ माछक‌ उचित देखभाल करबाक चाही कारण ईसभ सेहो प्राकृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल। प्रेम मेहनत आ सही देख देखभाल से माछ पालन आ पशुपालन दुनू। बहुत लाभदायक व्यवसाय बनी सकैत
बहुत नीक लागल अहाँसँ एहिसी विषयपर गपशप करब गाँवमे माछ पालन आ पशुपालन किसानक आय बढ़बाक संग गामक विकास से बहुतपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे आब बहुत किसान खेती संग माछ पालन पशुपालन सेहो शुरू कर रहल छथिन एहि से हुनक आमदनिक स्रोत बढ़ी जाइत अछि आ परिवारक आर्थिक स्थिति मजबूत होइत अछि
बिल्कुल हमरो गाम मे कतहु किसान अपन खेत काद पोखरी कर माछ पालन करैत छथि बर्खाक पानी भल पोखरिमे उपयोग नीक ढङ्गसँ होइत अछि
माछ पालन मे सही जातिक माछ चुनब सेहो बहुत जरूरी अछि अ रहु पत्ता बैंगन आ कोमन कर्प जेका माछक पालन बहुत लोक करैत छथिन कारण एहि सभक माग बाजार मे बेसी रहैत अछि
हँ माछ समय पर सन्तुलित देल ओ जल्दी बढ़ैत अछि किसान नियमित रूपसँ पोखरिके निरीक्षण करैत छथि ताकि माछ स्वस्थ रहैत
जखन माछ तैयार भए जाइत अछि तखन व्यापारी पोखरी पर अबी के माछ कीनेय छथि कतेको किसान स्वयं बाजार में जा कई बेचैत छथिन जाहि से आरो नीक दाम भेटैत अछि
पशुपालन में गाय भैंस बकरी आ मुर्गीे के देखल भाल प्रतिदिन करय पड़ैत अछि समय पर चारा पानी आ आरामदायक स्थिति स्थान देैत बहुत जरूरी होइत अछि
हँ पशु के पौष्टिक आहार भेटत तऽ ओ स्वस्थ रहत आ दूधक उत्पादन सेहो बढ़त एहि लेल हरा चना भूसा खैली आ दानक सही उपयोग कयल जाइत अछि
हमरा बाबूजी कहैत छी जे पशु सेहो परिवारक सदस्य जेकाँ होइत अछि जे प्रेमसँ देखल करब ओहि नीक उत्पादन दैत अछि
सही बात पशु स्वास्थ्य रहै एहि लेल समय समय पर पशु चिकित्सा से जाँच कराबे आ टीकाकरण कराबे बहुत जरूरी अछि
हमर गाममे दूध सरकारी समिति सेहो अछि किसानसभके भोर आ साँझ दूध जमा करैत छथि तकर बाद दूध डेयरी मे पठाओल जाइत अछि
ई बहुत लाभदायक व्यवस्था छै किसान के समय पर भुगतान भेटल अछि आ दूध बर्बाद सेहो नही होइत अछि
बकरी पालन सेहो बहुत लाभदायक व्यवस्था अछि कम खर्चमे शुरू भरि जाइत अछि आब बकरी जल्दी बढ़ैत अछि जहिे समय पर बेचीगर आमदनी होइत अछि
हँ विशेष रूप से छोट किसान लेल बकरी पालन बहुत उपयोगी मानल जाइत अछि महिला सभ सेहो एहि व्यवसाय मे सक्रिय रूप से भाग लैत छथि
मुर्गीपालन अंडा आ मााँस दुनक उत्पादन होइत अछि गामक बहुत परिवार एहि व्यवस्था अतिरिक्त आमदानी कमा सकैत अछि
सही कहलिये आब बहुत युवक नौकरी के प्रतीक्षा करबाक वजह स्वरोजगार रूप मे मस पालन आ पशुपालन अपन रहल छथिन
हमरा लागत अछि जे वैज्ञानिक तरीका अपनाबै उत्पादन आरो बढ़ि सकैत अछि प्रशिक्षण लड़ कर काज करब किसान लेल बहुत लाभदायक होइत अछि
बिलकुल किसी विश्वविद्यालय आ सरकारी विभाग समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। चलबै छथि। किसान के एहि अवसरक लाभ उठाबैके चाही।
पशुपालन से भेटल गोबर सँ जैविक खाद्य तैयार होयइत अछि जहिसँ। उपयोग खेतीमे कयल जाइत अछि एहि संग माटि उर्वर रहैत अछि।
ई तो बहुत नीक बात अछि एहि प्रकारक खेती पशु पालन आ माछ पालन एक दोसरा सहयोग करैत अछि आ किसान के बेसी लाभ पहुँचाबैत अछि।
हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन गामक युवा मेहनत कर अपन व्यवसाय सफल बनाबैत अछि एहि संग दोसर युवक सेहो प्रेरित होइत अछि
आत्मनिर्भर गाम बनाबे लेल एहन व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण अछि जतेक स्वरोजगार बढ़त ओतेक पलायन कम होय हूं।
हम सबके पशु ओ माछक देखभाल कोनो लापरवाही नहि करबाक चाही स्वस्थ पशु ओ स्वस्थ माछ। किसाने के नीक लाभ दे सकैत अछि
सही बात मेहनत धेर्य आ सही जानकारी से माछ पालन आ पशुपालन। बहुत सफल व्यवसाय बनि सकैत अति।
आई अहाँ एहिसी विषयपर विस्तरत गप्प करब बहुत आनन्द भेल हमरा लागत अछि जे भविष्य विषयमे कारो। तेजी विकास रहत
बिलकुल गाँव मे माछ पालन आ पशुपालन केवल व्यवसाय नहि बलकी किसानक समृद्धि आ। निर्भर आ गामक विकासक मजबूत आधार है।
हमरा लागैत अछि जे माँछ पालन आ पशुपालन केवल किसानक आमदनी नहि बल्कि बढ़ैत अछि बलकी गाव मे आर्थिक विकास सेहो बहुत पैघ योगदान होइत अछि एहि व्यवसाय बहुत। परिवार आत्मनिर्भर बनि रहल अछि।
बिलकुल। हमर गाव मे कतेको लोक खेतीक संग संग माछ पालन आ पशुपालन करैत छथिन। एहि कारण मे बस बड़ी किछु ने किछु आमदनी होइत रहैत अछि। आ परिवारक खर्च चलबा मे सुविधा होइत अछि।
माँछ पालन लेल सबसे महिने नीक पोखेरिक आवश्यकता होइत अछि पोखेरिके पानी साफ रखबाक चाही आ समय समय पर ओकर देखभाल करबाक चाही ताकि माछ स्वस्थ रहै
हाँ किसान नियमित रूप से पानी। र्तर देखैत छथिन जे पानी कम भहि जाइ तऽ पानी बढ़ाओल जाय त अछि आ जे पानि दूषित भए जाय तऽ उचित उपाय कायल जाइत अछि।
माँछक समय पर सन्तुलित दाना देत सेहो सबसे जरूरी अछि। जँ समय पर उचित मात्रा मे दाना भेटत तऽ माछ जल्दी बढ़त आ उपतरण नीक होयत।
सही कहलिऐ माछ पालन मे धैर्य सेहो जरूरी अछि। जल्दी लाबक आशा नै जल्दबाजी करब। नीक नहि होय अछि पूरा समय देला से बेसी फायदा होइत अति।
पशुपालन मे गाय भैंस बकरी और मुर्गी के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देबाक के चाही। पशु जतैक स्वस्थ रहत ओतैक बेसी उत्पादन
हाँ बिल्कुल सही कहलिये पशु के प्रतिदिन साफ पानी पौष्टिक चारा आराम दायक गोहाल देब बहुत जरुरी अछि गन्दगी रहला से पशु बीमार भए सकैत अछि।।
हमरा बाबूजी प्रतिदिन भोर मे गोहाल साफ करैत छथि तकर बाद गाय भैंस चारा दैत छथि। आ समय पर दूध दहैत छथि नियमित देखभाल से पशु स्वस्थ्य रहैत अछि।
हमर घर मे बकरी पालन होइत अछि। बकरी क देखभाल परब अपेक्षा के आसान अछि। मुदा समय पर दाना पानी या दवाइ देब आवश्यक होइत अछी
आब गाम मे बहुत लोग डेयरी व्यवस्था शुरू कर देल रहल छथि दूध बेचके प्रतिदिन आमदनी होइत अछि जहि संग परिवारक आर्थिक स्थिति मजबूत बनैत अछि
हँ माछ पालन आ डेयरी व्यवसाय दुनू एक सााथ चलाओल जाय तऽ किसान के बस बडी आमदनी भेटत रहै त अछी एहि कारणे जोखिम सेहो कम भए जायइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे महिला सब सेहो पशुपालन मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथिन। आ सब पशुक चारा देव दूध दुहत आ साफ सफाई काज कर बहुत जिम्मेदार करैत छथि।
बिल्कुल गाव क महिला सबहक मेहनतक बिना पशुपालन सफल बनाबय कठिन अछि। उनका योगदान बहुत सराहनीय अछै
बिलकुल मित्र जखन किसान अपन मेहनतो स सफल होइत छथि तखन दोसर किसान सेहो प्रेरित होइत छथि एहि प्रकार पूरा गाम मे विकास वातावरण बनैत अछि
सही बात अनुभव बाँटला से सबके लाभ होइत अछि सफल किसान दोसर के सही तरीका सिखा सकैत छथि
आब विज्ञानक तरीका अपनाबसँ माछ पालन आ पशुपालन मे उत्पादन पहिने सँ बहुत बढ़ल अछि तकनीक सँ ही उपयोग किसान लेल लाभदायक अछि
हँ हम तकनीकक शख मेहनत धैर्य या ईमानदारी सेहो जरूरी छी केवल मशीन से सफलता नय भैठ तच अछि
हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन देखैत छी जे गामक युवक नौकरीक प्रतीक्षा नहि कर स्वराज्य शुरू कर रहल छथि ई गामक भविष्य लेल बहुत नीक सङ्केत अछि
बिलकुल जतेक बेसी लोकोग स्वरोजगार अपनावैत ओतेक बेरोजगारी कम होय आ गाम आर्थिक रूप से मजबूत बनत
हमरा लागैत अछि जे इसकुल आ कॉलेज सेहो माछ पालन आ पशुपालन बारे मे व्याववहारिक जानकारी देबऽ चाही ताकि युवा एहि क्षेत्र मे रुचि लेत
ई बहुत नीक सुझाव अछि जे युवाभ शुरुआत सँ प्रशिक्षण पाबैत छथि तऽ भविष्य मे सफल उद्यमी बनी सकैत छथि
ई बहुत नीक सुझाव अछि जँ युवासब शुरुआतमे परिशिक्षण पाबि जाय तऽ भविष्य सफल उद्यम बनि सकैत अछि अहीँ स एहि विषयपर विस्तारित गप्प कर बहुत किछु सीखल लेल बटल माछ पालन आ पशुपालन वास्तव मे गामक समृद्धि मजबूती आधार अछि
ह हमरा सेहो बहुत आनन्द भेल मेहनत सही योजना ह लगन से किसान एहिह दुनू व्यवसाय मे बहुत सफलता प्राप्त कर सकैत छथिन
अस आइ आशा करैत छी जे गामक किसान मछपालन आ पशुपालन निरन्तर प्रगति करती आत्मनिर्भर बनती आ अपन परिवारक सङ्ग सङ्ग पूरा गामक समृद्धि बनाबथिी
ठीक त मि्र बहुत है बाद मे बात हैतऽ
ठीकै मित्र